कि हाल चाल छै माहि।
ह ठीक छै
ठीक छी कि हमहूँ ठीके छिय अहाँ बतबु अहाँ ठीक छीयै
तबियत खराब ओकरे लऽ के टेन्शन भऽ गेल किछो नहि देखैत छिए देह तेह एकदम दुबराइल जाइ छै दिनो दिनो। शरीर अथी भेल जाइ छै। ह तऽ उएह अभी देखलियै ने त भैया से त कहलखिन जे खाय पिये पर तनी ध्यान से शरीरमे खून नहि छै
हाइरे बच्चा के बताउ केहन केहन बात भए गेलै
हू आ ओकर हा ओकर बाद कहल एकरा कमर मे दर्द होइ छै साइड मे
अहाँकेँ त एखन बड़ दिक्कत भए गेलै बहिन
हूँ तऽ उएह कहलकै कमरमे जे दर्द होइ छै तऽ अन्दाजा अपना लगेलखिन जे किडनी मे तऽ कनिको प्रॉब्लम नहि छै
नहि नहि तऽ अल्ट्रासाउंड करा कऽ दिखाबू अहाँ कथु ने बच्चावाली बात छै ने तऽ सभ बहिन ई सभ गरीब घरमे बहिन बड मुसीबत छै हमरो भतीजा कि भेलै जानै छियै
जे
हमर भतीजा जे छै न ढ़ाइ साल के छै सभ बुझलकै कि लड़का द छै ने तीन चार साल मे बोलतै लेट से बोलतै पर हम करेलियै न त दुनु बच्चा तऽ दुनू कान के नसेे सुखल छै सुनबे नै करै छै आब ओकर आँपरेशान भेतै मशीन लादतै
बडकी बतबइ है हमर भाइ त पूरा सोचियौ न पागल भए गेले हन
नै होतै बाल बच्चा के कुछो
फोन कर कर के परेशान भए गेलै हमरा भाय खू रोय छै कि बदलु त आब ओ आठ सारे आठ न लाखके मशीन कहाँ से करतै प्राइवेट नौकरी वला लोक
सही बात छै हूँ उएह नऽ टेंशन भऽ जाइ छै हूँ ओहए अथु भ गेल छै रुकोबेटा हूं बहुत टेंशन भए जाइ छै इहै सब
बहुत
हूँ तऽ वह तऽ कहल जे आठ दिनके दबाइ दै छियै पहिले देखै लए आ खिबै पिबै नै कहलकै एगो सेव दूगो केला रोज दै ला
हूँ नै नै जेहन जेहन बतबै छै ने ओहेन ओहेन करू अहाँ
हूँ हूँ तऽ उएह देखै छीयौ हूँ
आहाँ के सासु मा याद
नय शाशु मा कहाँ अबै है
ओ
अस म ह
बड़दिन रुक गेलै नयहाँ
हँ बहुत दिन रैह गेलै
त
हूँ तऽ अच्छा ई नाना नामे होइ छै चेक हो छै नाना नामे
हँ नारायना मे होइ छै नारायना बहुत बढ़िआँ हम अपना मालिक से पूछै छियै ओ बतबै हम हमहुँ जानै छियै परसू खोना की भेलै एकटा बर बचा मन खराब भए गेलै ने तऽ हमहूँ ले के गेलियै रहै नारायणा हमरो दिखेलियै हमरा मे बी पी बड लो रहइ छै
हूँ
ओकरो देखए
हँ तऽ ओईमे ई बच्चा के रहै छै डॉक्टर
हँ ह
हूँ पहिले देखै छै आध दिन के हँ दबाइ दै छै लेकिन एक बेर चेक लेकिन करबा लेबै मनके संन्तुष्टी
कोनो दिक्कत होतै ने तऽ हम बोलबै हँ हम अपने मालिकके भेज दियै अहाँकेँ पास
हू। देख करबै छियै तऽ सन्तुष्टि भए जेतै।
कि बनल ब हने
खाना पीना कि सब्जी रोटी सजी बनल रोटी आ दूध छै। हमरा बच्चा एहन छै जे कुछु नहि खाय छै किछु नहि खाय लऽ चाहे छै किछु नहि खाय लऽ चाहे छै ओ बच्चा के होइ छै ने दहियो तहियो खायए लिये आम खााय लियै करलियै
नहि वहि बात
हू बिल्कूल खाइए ल नहि चाहै छै। कि करू बड़ा टेंशन भए जाइ छै बाल बच्चाके लै कै।
केना हो रह तऽ
एना एते समझेलहु कह जिद् जिद्दियो बहुत छै। बडा जडी ह ह
सभ बच्चाके वही दशा छै सभ बच्चा वही करै छियै
हू। आ बतैयौ ने एगारह साल के बच्चा छै शरीर देखै छै केहन लागै छै
हूँ। हमरा बेटा कि करल? सूखा रोटी सूखा चावल खेतै ओकरा से कि होतै।
ओहे ना
जान छै बहन न जानै छै बहन लोक कऽ सोचै छै कि मइए नहि खिलबै छै। माइये ने बनबे छै माइये ने ध्यान दै छय। सारा इल्जाम त माइ पे ने आब जाइ छै।
ह लोक कहलक भगी मार फोन पर लागल रहे छै बाल बच्चा बच्चा के छोड़ कऽ फोन पर लागल रहतै?
बना के दै छै तऽ नहि खाइ छै।
उएह ने कहलियै माय बाप कहते जे बाल बच्चा नहि माय बाप तऽ चाहल कऽ कि खाय बच्चा की करू ह
ई बतब हमरा सभके तऽ ई बात भए जाइ छै।
बच्चा समझबे नहि करै छै।
हँ अहाँकेँ बड़ी दुखके समाचार सुनेलिय हमरा।
हू उ ही
नहि नहि दिखाबू बहिन
हू
नहि बैठ कल जऽ के दिखा लेब बच्चा के डॉक्टर बैठ ओ बढ़िया डॉक्टर हमहुँ दिखेलियए ह ने एगो ल लेडीज बैठे छै नाम तऽ हम बिसार गेलियै ह नाम
ऐश्वर्या नाम छै क
पता ने नहि जानै छै याद नहि छै।
अच्छा। त फीस कते लेया।
तीन सौ अ लऽ ले छ।
अच्छा फिर।
बड़। जाँच मे आ दबाई मे भी लागे छै
अच्छा जाँच दबाइ मे भी लागय छय।
यो।
ह। न तो ओहे त। तब ने त कहलियै की जे करबा देबै। हँ ओहे ओकरे संन्तुष्टि। के लिए करबा लै छी।
ह बच्चा वाली बात छै। ने
हूँ हूँ।
सेहै छै।
हँ त कहलै सन्तुष्टिके लिए नहि छै। करबाइए लै छियै।
हमरो घोर मे सभ बिमारे रहै पारा पारी बोखारे लागैत रहै सभ के।
तऽ कोय कोय बच्चा के देखबै की खाय पियए छै। की मस्त मोला रहै छै।
हँ।
हँ को बच्चा एकदम की कहू एकदम बड़ा अथि। हू हू। अच्छा करौ एके दिन मे पाँच कॉल करे के रहै छै। की।
हू। देखो अहाँ। के जा फूर्सत भए जेतै। जब अहाँ फ्री रहियौ अपन काज से। कखिनिये अहाँ कर सकै छिय। ओर इस इतमिनान से शान्त मे जाउ। आराम से कॉल कर लियौ।
हँ।
आराम से बढ़िया काज छै। अपन सभ के खातिर कोनो टेशन वालला बात। नहि से हमे करै छियै अहाँ भी करु कोनो दिक्कत नहि भेत लेकिन। तन महज अपन सभ क निपटा के जो। ई फालतू के हमरा सभ रील्स देखे छिये ने ओसे बढ़िया छै। ई काज
हँ हँ।
ह त छै। आओर सभ बाजू अह अहाँके मालिक कते छै।
मानै छथिन। ह मालिक एहन छथिन। नहि तऽ जेना कहलियै आइ जेना दू कल भेलै हे तऽ पाँच कल आइए पुरबैके छै। ओना शुक्रवार तक देने छै।
अच्छा कोनो बात नहि छै। अहाँ फ्री भए जयौ बच्चा से। काज कुज करलियऔ तना। कोइ बात नहि छै। सभ काज करके फोन कर लो कोइ दिक्कत। नहि छै। हम तऽ करै छियै से की करब। वही घरोमे तऽ बड काज रहै छै। ने फ भी काम हमरा सभ रीलस देखे छियै त ओहिमे कॉल कर देब।
ह बहुत रहै छै। घोर में काज कम रहै छै। एक शेष रहैय एकदम अ चारर कछु भए गेल तऽ औरबिमारी खराब भए जाइ छै
दिमाग खराब भए जाइ छै नहि अहाँ जाउ कल देखा लेब अहाँके कोइ दिक्कत भएतै ने तऽ हमरा कहू हँ हम अपरा मालिकके भेज देब
हू भ्षण सपराा दी बड़ा आ छै त बच्चा
वहि हाल त हमर बेटााके छै हमरो भी डर लागे छै हमेशा हमर बेटाके की भए जाइ छै जानै छियै माथेमे दरद
मद एो देखा दियऔ को मखमे दर भेलै
सिखलियै न बोखार रहै बोखारसँ फेर दबाइ देलखै ठीीक भेले आब की कहबब दिक्कत छै ब अह मिडिल क्लास लोग छियै बड़का डॉक्टर प त जाय ने छियै
हूँ र
त
बहुत टेंशन ह बहुत हरकत्ती बच्चा ह
नहि चिन्ता नहि करू सब ठीक भए जेतै
ठीके छै करब तब करू
ठीक छै बहिन करब फोन
हँ हँ ठीक छै